आ लानफ द पोो
अ कतयसँ
फर्स्ट हेलो
कतह सँ फोन कलियै
हम बेगूसरायसँ फोन कयलहुँ हेन अहाँ कहाँसँ बजै छी
हम दरभंगासँ
दरभंगासँ
ह
नाम की भेल
अहाँ कें
कथि शिवानी हमर नाम सोना भेल हाल समाचार ठीक यए ने
हँ बढियां हय अहाँ त ठीक हइ
हँ हमरो ठीके हइ खाना पीना भऽ गेल हँ बौआ कानयया खाना पीना भऽ गेल
हाँ हमर भए गेल अहाँ कें भए गेल
हुँ दरभगासँ कोन गाँव से बोलै छियै
आहाँ बुझबै
हुँ
चिनबै अहाँ गाम
चिनबै नहि पर बोलियौ
बड़गांवझ गोढ़वाड़ मोरो हनुमान नगर हनुमान नगर जान छिय
श्रीमान नगर
हनुमान नगर
हाँ हनुमान नगरह सुनने छियै मधुबनी साइड हमरो घर नहि यइ
अच्छा कह बेगूसराय मे घर
हुँ
अहाँ के बेगूसराय मे कत घर या
बेगूसराय मोहनपुरमे
जे बछवड़ा आर छै तकर आसपास
हँ बछवाड़े के आस पास बछवाड़ाक के पास साथा यऽ ने
त काली मन्दिर छै तमे हं
काली मन्दिर
काली मन्दि नहि आय ओ नद
तऽ बसबाड़ामे हेत ने बछबाड़ा से इधर साठार सुन्ने हेबै ने
हूं हूं बलान नदी लग अहाँके घर अय
उं
बलान नदि ज बहै छै तेम्हरे ने
बलान नदी हम नहि पता बलान नदी दीदी किधर है बलान नदी इधर बछवारा इधर के बात कर आओर सब बतबू हाल समाचार ठीक यऽ ने
हँ बढियां अय
आओर घरमे मम्मी पप्पा सभके हाल समाचार ठीक यए ने
हँ सब गोटि बढियां छथिन अहां सब ठीक छथिन
अहाँके टास्क पूरा भऽ गेल
नहि हमर टास्क कहिया ने पूरा भए गेल रहे की कहे छै ओ किछु लिखाइत नहि रहैया अप्रत्याशित कऽ के फोन जैमे नहि लागैया
हँ तऽ लिखाइ ह
उएह हमर फोन नहि लागै छी हमर
तऽ फोन नहि लागै छै ने तऽ की करियौ अहाँ सेटिंग मे जा कऽ बुझलियै नोक ओकर बाद सेटिंग गेलाके बाद सिंक करियौ सिंक करबै ने नेटवर्कसँ तब काॅल लागे लागत त
अहांके टास्क पूरा भऽ गेलै
हमरो टास्क तऽ पूरा नहि भेलैए पर वैसेे हमरोमे शो करै छै ने तऽ नेटवर्कसँ सिंक कऽ दै छियै ने तऽ कॉल लगय लगै छै समझलियै
अच्छा हँ, एखन नया जुड़लिऐ हँ।
न हां अगिलो बेर करलियै काम की
नहि हम ओखने पहिने जुड़बे केलौ हं
नहि हमे तब एबरिये जुड़लियै अर
एप पर ज्यादा बेगूसराय छथिब
पहिय तऽ बेगूसराय की
आओर क
नहि, ई समस्तीपुरक छथि। कते लड़की से हम बात करेै समस्तीपुर दरभंगा लेकिन ज्यादातर समझ समस्तपुर दरभंगा बेगूसराय तीनेग जिला
बन ने तऽ ओी छथिन कना छै ओनकर स्षीना छै ने
हँ ओ तऽ क सिधे दम क देख सक कॉले मत करो ब्लॉक कर देेंगे टास्क बर्बाद कर देेंगे
हँ, की कहैत छथि? ओ अहाँकेँ गूगल मीट पर मीटिंग रखने छथि? तऽ ओहिमे बताबै रह ओ अटेंडेन्स बना रहल छलथि। सभसँ पुछि रहल छलथि सभगोटे कतयक छी? तऽ ओहिमे बतौलखिन जे सभसँ ज्यादा लोक बेगूसरायक छथि। उसके बाद दरभंगा उसके बाद समस्तीपुर तहदबाद हम ज
सराय क ओकर बाद की कह दरभंगा, समस्तीपुर आ बेगूसराय ई तीनू जिलासँ सभसँ बेसी फोन अबैत अछि।
हँ
बात करबाके काजे अछि।
हँ, एहि बेर प्रोजेक्ट अछि। प्रोजेक्ट बाते चित करैके लेल
हँ
देखियौ, आब ई सभ पूरा भेलाक बाद अगिला प्रोजेक्ट की होयत कि नहि, से तखन बुझाएत। तोहरा लग पंखा ह
आ ई केकरा से मतलब अब अपन ए आइ
सब भाषा सब भाषा बोल सकै छी यानि सभ भाषा सीखि सकैत छी। ओहि लेल ई बनायल गेल छै। ई इंसानकेँ भाषा सिखेबाक आ अपन भावना व्यक्त करबाक लेल बनायल गेल छै।
वएह अछि। एकरा एना बुझियौ जे एक तरहसँ अपना सभ अपन आवाज बेचैत छी।
योगी छै बमरा बर हँ, आवाज नहि बेचैत छै। एक तरहसँ ए आई केँ ट्रेनिंग देल जाइत छै, जाहिसँ ओ लोकसभक बात बुझि सकय आ नीकसँ बातचीत कऽ सकय।
बात उहै भेलै पर अबाज कररो सँ बात करै
तीस चालीसी हेलो कोटा मिले डेली खेनाइ के खेतै कोटा केना एतै पढ़ाइ उऽ रहै आइ एस सी कैर कऽ छोड़ देलियै नऽ आओर कम्पटिशन के किछ फॉर्म भरने छी एक बेर
अचछा
तैयारी डी एल एड के फॉर्म भरने रहियै एस एस सी के जाहिमे एगो के परीक्षा देलियै आ दोबारा डी एल एड के परीक्षा देलियै रहिये तऽ नुनू रहै तऽ नइ देय पेलियै हम फॉर्मे अभी भरै छै एडमिशनके लेल नइ फॉर्म भरै छै
इन्ट्रेस निकैल गेलै आहा
आ ओहो देख देखियौ नऽ रिजल्ट निकले ओहो पता चलै छै चोरी आर भेले या मोबाइल से सब देख देख के बनेलकै रह
निकलल छै बुझलियै आ की कहै छै एखन टी आर इ फोर के इन्तजार मे बैसल छै की कहै छी
आहा मतलब डी एल एड कऽ लेलियै हन
दू साल पहिने दू हजार चौबीसे मऽ कम्प्ली भ गेलै बइ
हमरा तऽ एडमिशन के लेल पहिले परीक्षा नइ होइ ऐह
ह
के फॉर्म भरे छियै देखियौ न उहो के नहि देय पलिये त पता चल ने हे चोरीेये भए गेले एस एस सी के भी ऐसिये परीक्षा एकाएक भए गेले पता नइ रहे ओकरो ऐसिये लिक भए गेले हम आब देखियौ की
जी डी बला न
नइ जी डी एस एस जी डी नइ बिहार एस एस सी नइ य फर्म
हँ हँ
ओहो के उएह हाल भए गेलै आ डी एल एड वाला के भी उएह हाल भऽ गेलै
ब दू हजार बाइस उ वला इन्ट्रेन्स रहे वेह न डी एल लेड के उएहमे जे छै से हमर निकलल रहै तऽ केने रही एडमिशन
तऽ बी पी एस सी के तैयारी करै हेबै न कियाकी आगे
हँ तऽ उहए बी पी एस सीये के अखन बी पी एस सीके तैयारीमे ह
हुं कियाकी बी पी एस सी के तैयारी करै पड़त तब दुगो परीक्षा निकालबै तब टीचरके फॉर्म भरिकऽ टीचर बनइ अइसे होइ छै प्रोसेस
हँ तो सीटेड हो गेल छै अभी बुझु सीटमे तैयारीमे छियै देखियौ की होय छै
टेड बी पी एस सी कते मेहनत करऽ पड़ै छै
आख
झूठा सपना देखबै छै सिर्फ डी एल एड क लेतै भऽ जेतै जाॅब
नहि झूठे गय जे सब बुझै छै
डी एल एड करबो तब बोलत सीटेट करो सीटेट करो तब बोलत बी पीएस सी करो बीपी एस सी करो तब फॉर्म फरो तब जाव यानी कि सीधा सीधी बोलियौ न जे उमरमे लोक दस कमा लेतै ने जॉब करिके ओतना उमर मे लोकके तैयारी भऽ के जाॅबे हेतै
ओहो हेतै कि नहि हेतै कोनो ठीक छै
हँ ओहो ठीक नहि छै
पाय बला लोक सीटे खरीद ले छै देख ठीके छै
उएह सभके चक्करमे तऽ देखै छियै होयवलााके पैंतालिस सालके होइ छै तब होइ छै जब
हँ
अहाँके शादी कहिया भेल
हमर तऽ शादी दू हजार तेइस मे भेलियै
तीन साल शादि के बाद हम पढ़ि रहल छी
अहाँके शादी भऽ गेल
नै अखन हम बी ए ओ नै कम्प्लीट हो इंटर कऽ के डी एल एड कने रहिै अखन बी ए ओ नहि केलहु म नहि नहि
हंगू चल अपना पखा च बोलियै जी ध ह सुनाह निकाल जख
धीरके इन्ट्रेंसके तैयारी हम कतयसँ करै छियै
हँ
काररी छल इन्टस के
डी एल एड के
हँ
डीलर के हम तैयारी छोड़ने छियै हमर नू नू होलै ने ओहिके कारण छोड़ने छियै हमरा किियकि जखने पता चललै त छिय हम पता टाइ हे परीक्षे हे हमरा छ देलियै तब छ छ तैय कर छिय लेकिन फॉ सर नहि छ
ऑनलाइन क्लास
खराब होत ी एल एील बी पी एस सी करना छै ओकर बाद फर् भर ज जब भए जाइ छै ने ककरो बसमे नहि ने रहै छै तऽ सब ला तो हमही केना ककरो रहै हमर रहै ककरो रहै सुनै छियै होमगार्डमे ब होमगार्डड दौड़ मङ्गै छिय दौड़ मङ्गै छै ओकरा बहिन तऽ दौड़ मङ्गलकै कए किलोमीटर सब चीज होइ जे त दौू स र करिन दिन बौ कर देख छ प बल हँ बोलू
दसे मिनट मे बात करै छै नहिाँ
हँ दसे मिनट बात करे
ओ त होइ गेल
आब काटू अहूँ कऽ सकै छीिय कल
अखर आ नहि ल गईए जे छै ने अथि भऽ गेले ताहि दुआरे मेह क रह कर ल
कतेक तास भेल यऽ से
हमर तीस टा पुर रहल छै
नह लिंक आब य प्राप्त कर के ल यह क्लिक करे